हेलो
हू गाँवे म छीय की
हँ राइत मे एलियै उ भोज भोज खायल पहुँच गेलियै
अच्छा सही मे आब गेलै हन कलखियै
अच्छा ई तऽ मतलब शइन रैब दूगो दू दिन
हँ दू गो छै कायलो छुट्टी छै
अच्छा
ह ह बढ़िआँ रहलै
सेह हँ हँ
ह बहुत बहुत बढ़िया रहै
ओ सब बापूत लागल हेतो
हू बाबुल रहै हमर सबके सेवा मे ह बिक्रमो संगे एलै ह
हँ हमरा कहलक रहे जे एना ना ओ एतै तऽ ओर ओहो हमरा बहुत ओह बहुत बेर बेचारा फोन केलकेय एक्चुली ई रहे न बियाह मे एले छलियै
हू पाँ दिन भेले रहा तऽ
आठे साते आठ दिन के गैप रहै फेर हमरा नानी वला बड़खी छियै हँ छै दू सप्ताह छय
ओह तहन तऽ ऐनाय गेनाय ऐनाय गेनाय भेजेते
हूँ तेइ दुआरे जे छै से अनठेलियै जाने कऽ एखन तऽ ई वाला एप पर जे छै से काज छै
बढ़िआँ यऽ पैसा भेटै य ने
हमरा
हाँ दसगो
दस कॉ दस गो भेलै हन जाइमे पाँच गो फॉल्स चैल गेलै
सेह
हू पाँचेगो भेलै जइमे तीनगो एकरे कुँवरेजी से बात कहाँ ककरो स बात भेल फोन नय धेलक या देलक कंटिन्यू करऽ पड़ैत
हँ हँ
लेकिन टास्क कम्पलिट करै के छै तहने नबका टास्क सब देतै छीही कतऽ आवाज आइब रहल छौ
बड़ जगह बाजा बाजि रहल छै
ओ
हमरा सब घर तरफ गुआर सब अथ भए रहल छै ओत छै पता ने की छै की छै रे की सब भ बियाह छै एते बंटीं घर ल
ओ
ह
एखन बियाह के लगन छै
हँ यौ शायद बारह तारीख के लास्ट छै
अच्छे
की करब नै कुछों कैमरा खराब
आ अवाजो अथी भए जय छै अथी नय रिजेक्ट नय के दय
नय नय अच्छ आवाज आबै तेय हू
अच्छा कोनो नहि ओना रिजेक्टो हेतै की दिक्कत
ह ह
मजा देलायो एकरा कहै छियै एकरा रै फ्री रहलाक के बाद फोन करी यह दू दिन स ई भाव खाय छै आ हमरो एकरो अगर एकने देखलियै एखने ग्रुप मे देखलियै हन देलकै हन एकरो देते हमरा फोन करते तऽ हम रिजेक्ट करबेबै एकरा
ह एखने बंटी से तुरंत बात केलियै
ओ अच्छा एखन वंटी से बात करै छल तूही
हू
हँ आवाज आबै छलै लेकिन लेकिन हम एहि रूम मे रहियै अखने खाना खेलियै हु एकरा कहने रहियै काल्हि हे तऽ ई एखन हुनकर मिसर जी के तीम चल गेल
हँ हँ हँ ओतऽ तऽर बैसले रहै तऽ आओर सब स बात करेके चाही
तऽ ओतऽ ई बात नहि गेल ओतऽ ये करै के चाहे
तऽ
ज जी ओत बरिया रयतै शान्त में अपन आराम से बात
हु मतलब कोना कोना चलितै केओ पुरना रहे ने रहतै ओतऽ कै छै मिशर यल त अपन
हँ ह ह
ह
एकर पार्टनर छियै ने ओ आनन्द मोहन तऽ ओकरा सम्हारै लेल चाही न
सात लाख रुपैआ द गेलै रवीनदर जि हँ स छै ने
सारै चायर लाख सारे चायर लाख रुपआ मे जे छै से बाइस गो तऽ दू हजरिये छै
अच्छा ओते छै रेबाय दू दू दूहजरि या
हू
आ
ई जे छै अ अथी कोनो नोमनीक के नाम नहि देल छै बुझली एकाउंट मे बैंक अकाउंट म तऽ ओहि के लेल की प्रोसेस छै अगर पैसा तीन साढ़े चार लाख रुपआ रहय दे एसबीआई मे
हुनके छै साढ़े
नय नय एगो हमर दोस्त के नना
ह्मँ अच्छा नौमनी नाम नहि छै तऽ अथी बनबऽ पड़तै वनसावली
अच्छा मतलब कनिआँ जिन्दा छै तऽ कनिआँ के नय मिल सकैये
कनियो एगो रिश्तेदार भेलै आ बेटा बेटी जे सब रिश्तेदार भेलै ह तकर बाद एगो बिहार मे बिहार मे एफिडेविट लागै छै हँ तऽ एफिडेविट एगो एफिडेविट बनबाई पड़तै तकर बादर एगो और एफिडेविट बनबा पड़ते मतलब सब आदमी अपन डिक्लेयर करतै हमरा एगो को खाता मे पैसा ट्रांसफर कए दिय सब आदमी के साइन सब आदमी के आधार कार्ड पैन कार्ड लागतै ओर कोनो बैंक क एगो कॉपी देतई इजी छै कोनो बेसी अथी नय छै वंशावली बनना मेन छै डेथ सर्टिफिकेट
मतलब हम ओ चाहे छै जे सोझे कनआ लगन आबि जाय बेटा लगन नय जाय
नय नय से नय से नै
से पॉसिबल नय छै कोनो दोसरो तरीका सबसँ नय निकलि सकैएा
नय लेकिन ओ बेटा सबके अथी लए क ह साइन लए क मै ट्रांसफर करबा सकै छी पैसा
अच्छा
हूँ आ सभ आदमी के साथ प्रेजेंट रहय पड़तै एक बेर बैंक सबके अपन नय होइ छै मौखिक रूप सँ दिअ पड़तै गवाही
ओ
कारण छ ने बाद मे ओ बाद मे काल्हि क कहताई पैसा अहाँ केना देलियै डेथ क्लेम बहुत लफारा वला चीज छिए तते तेहन टाइट आर बी आई नियम बनेने छै ने सस्पेंड भए जाय छै लोग पर दू चार हजार रुपैआ कारण
अच्छा साढ़े चार लाख रुपआ छै एकाउंट मे ओ
मतलब ओ वहाँ डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली बनबे लैल
आ ओकरा लेने जाइयौ
ह ल ल स आदमी जत ने एक बेर खाली अ एगो एगो लेने आते त फ ऐ डेबिट बनवा क फेर एगो ओ कि कहै छै उजरा पेपर पर एगो लेटर लिख लेथिन
अच्छा
ह ई सब आदमी हम सहमद छी तिनक खाता पर पै ट्रासफर क दियऔ
अच्छा
हूँ नमनी क नाम दै दैब चाही तैयो ने बहुत आदमी नमनीके नाम नय देलकै
हँ आ बढ़िया लोग रहै ओ अथी रहै कोन दिन ऑफिसर रहै
ओ सब के नाम देलकै यो
सरकारी अथी मे रहै बढ़ियां कुनदिन ऑफसर रहै आओ रिटारड भेला हँ नय खेलकै आओ छै से तऽ ओकर जे छै से ओ चाहे छै जे ओकर नानी के नाम पर आबे मतलब छय एगो हमर दोस्त ओकरा नानी के नाम पर आबै ओर ममा क ह
ह कए गो ममा छय
एके गो छय एगो मैर
हँ फेर ओ मैर गेलै तऽ हुनकर धियापुता हेतै या कनिआँ हेतै
नय नय ओक बिआहो ने भेल या
नय भेलैन तहन कोनो दिक्कते नय छै तहन ई की कहै य नय करतै अथी छै नानी मौर्सी सब छै
नय मौसी सब तऽ नय छै
नय ने छय
नय मौसी तऽ नय छै मतलब एगो ओ रहे त ओकर मम्मियो मरल
अच्छा हँ तऽ मम्मी मरन खतम भए गेलै तहन को तह ओएह दु आदमी बचलखिन न
हँ
हू
तहन तऽ आ एखन तास चैल रहल छै कि ओनाही बैसारी अच्छा दुकान पर छीय कि कुवर जी लगन
नय कुवर जी लंग छिय गाड़ी बैसा
ओ सेह ओर एगो कुमरजी तू ओर एगो हेलो
चल दोकान पर स आबै छी
ह आवाज बीच मे नय आबै छलो
हँ बिच में बं कखनो ने आबैय की फसत तऽ फेर लफड़ा के दैए की
जे करै हम सोचै छियै कम्प्लीट हो आब ओइमे जे लफड़ा करै नय करै ओते के दिमाग लगै
पांच मिनट न
मिनिमम छै ओना मतलब मिनिमम दससँ बारह के बीच मे अपन अहाँ रैख दियौ या अपनो कैट जाइत छै बेसी लम्बा भेल तऽ अपने कैट जाइ छै
अच्छा
हँ से छै
चलै चल दलाने पर दोकाने पर ओर सब कहियो तहन खाना मे की सब रहा
खाना रहु चावल आ अथी सब्जी
चावल सब्जी
आलू परवल के सब्जी आ
हू बहुत बढ़िआँ
क हेत आब राति मे जे हेतै जे हेै एखन तऽ नहिए मौसम तऽ ओना एखन बारसे लगातार होइ छै बोरस एकखने मतलब बुझली ने एखन उबेर नहि केलकै हन छठ मेघ लागलै लेकिन बरसा
हम्म इमहरो रौदा सेव नै उगले ह बर्षा आई नय भेलै झिसयले खाली भोर मे
ओ आइयो भोज करतै कि मौ मास
पता नय कोने रहेगी ननमा फोन करैत रहै हमरा पापा हमर कटिहारहा रे गेल रहथिन कबहै भाई खूबे त खुआ ह तहन ने नय तऽ बजलकै तऽ खुएतै ने
हँ अ कुयेते ने
त तऽ एकधा दिन हम नय एकधा दिन हम नय आबि पेलियै
ह ओइ दिन त नै आइल हैबबई
हूँ चल एबै आ फेर ई अस्स किलोमर एक दूए किलोमीटर गाड़ी चेनाइ
देर हँ ओ हँ एक राति लए क तें रहे ताहि दुआरे भने छो
आ छुट्टी सब छै ने हमरा लग जे छूटी रहे खतम कए ल एगो एक्स्ट्रा ले क रखने छिये
अच्छा छुट्टी सब समझ भए गेलो
तीने हो छै छ त छुट्टी नहि ने त जइ नहि करीै नेखन दुइएके छु्ट भेटै अखन तक दूगो सुईआ
टोटल कते दै छै
एखन हरेक महीना एगो एगो देतै एगो एगोगो महीना खतम भेला के बाद मिलतै एगो से बला त मई के गो जून के एगो दूगो भेलै तऽ हम लए लेलियै जूने मे हँ एखन मतलब पहिला साल फेर जनवरी मे एक बेर बारह गो देदेते
अच्छा अच्छा
चार गो रोज़ या दगो रोज़ चार गो हिसाब लए सके छी
ओ
ह अगला साल तऽ फेर पियलो भए जेतै अपना सिक लीव भ भड़िया भ जात एखन सिक लीव अड इगो मिल छै महिना मे तऽ पाँचटा छै अढ़ाई गो मतलब सवा गो पाँच गो मतलब अढ़ाई दिन ल छु्टी पेपर नौ त पाँच गो लेै तऽ अाइ दिननक सेलरी जात अढ़ाइ दनकिन सैलरी मिलत से बला भोज भोज दुआरे पैसा कटेनाइ कोनो
नय नय आब हम भात दाल वाला भोजन म बढ़िआ केला हँ तऽ शनि रेब रहबे करू तऽ पकड़ाइए गेलहु भोज तोरा तऽ
बढ़िआँ छै
बुढ़ियाआ दू घंटा लेट करै तऽ दुनू आइए रहतै एकध काल्हिे रहताई एकध सा आत दुआारसँ चारि बजे भोर मरले
हँ हँ एक दिन पहिल एक काउंट भेले
ह एक घण्टा लेट मरतै ने बुढ़िया तहन दू दिनका भोज रहै
ओ हमर नानि वला भोज पकड़य जेतो साइन क रहताई साइन ह
पच्चीस तारीख क
ओ
हँ ओ पकड़े बे करते
ओ भोज पक्राईट
ह आउ नूत देब खाली
हँ हँ नोत मिलबै करत